जी की की हाल चाल छै
ठीक छियै अहाँ के ठीक छियै
हँ हमहूँ ठीक छियै खाना पीना बनि गेल
हँ हमर बन् गेलै अहाँके बनलियै
हँ हमरो बनि गेलै अहाँ खेलियै
नहि अभी नहि खेलियै अहाँ
हँ नहि हमहूँ अभी नहि खेलियै हन बाल बच्चाकेँ तनिटा खिया दै छियै
बच्चा सबके गर्मी छुटी भए गेलै
नहि गर्मीके छुट्टी तऽ एखन नहि गर्मीके छुट्टी तऽ भए गेलै जेयबै आ गाँव सोचलियै गाँवो हँ गाँव जायके के छै अगल बगल मे मंदिर आर छै बड़ा बड़ सुदर मंदिर य हमरा गामके पास हँ सोचलियै बाल बच्चाके लए कऽ ओते घुमा हूँ ह घुमय फिरय ल तनिटा पूजा पाठ भए जेतै आओर सब यहाँ बताबु सब बढ़िियां छियै ने
के छुट्टी नहि भेले छै
ओ अहाँ सभके बच्चाके नहि भेल छुट्टी
नहि नहि भेल यै अभी
ओ सभ हइ छै अलग अलग इकुलमे अलग अलग हइ छै अलग अलग टाइम में छुट्टी होय छै तऽ हमहुँ सब आयल छियै आब कुछ दिन रहनाइ छै आम लीची के टाइम रहे आ नाम लीची रहै तऽ सोचलियै किया आम लीची बाल बच्चा सब खाइे लेते आ छुट्टियो छै तऽ तैहि दुआरे कहलियै कि छुट्टियो छै अपना आस पास मन्दिर छै तऽ पूजो पाठ भए जेतै घरो द्वार ह ब बाबू सब दादी दादी दादी के यहाँ जबे दादी के यहाँ जेबे चल बाब दादि के यहाँ बके बाद दादीे के यहाँ आयल छिय आओर सब बताउ
आओर सभ ठीक छै अहाँके
हमरो ठीके छै देखियौ आब कितना दिन छुट्टी छै एतेक बाल बच्चाकेँ लए कऽ छियै गर्मी तऽ बड्ड पड़ि रहल यए अभी गर्मीके टाइम यए
आओर सब बाजू
आओर सब बड़ा सुन्दर यए बड गर्मी यए
गर्मी तऽ बहुत छै
ह्म गर्मी तऽ बहुत जादे यए गाँव सभमे थोड़ा सा छै राहत छै गाँवमे जे आयल छियै आ गर्मीमे राहत छै है गाँव घरमे खुला वातावरण हूँ खुला वातावरण छै हवा गाछ वृछ हँ हँ घ घुमय लए छेबे कलैेकिन घुमय ल तऽ आऐले छै बाल बच्चा बाल बच्चा सब घुमय लए एयले छै
आओर सब खाना की सब बनेलियै अहाँ
चावल दाल सब्जी बनल हना बच्चासभ हैए बच्चासभ आब नहेलक सुोनेलक आ बच्चा सभके खयब तब अपनो सभ आदमी खायब
आओर सब बाजू
और सब हम सब ठीक ये खाना पीना हे बाल बच्चा सबके खियाके तब देखे छियै शाम के टाइम मे तनिटा मंदिर छै बगल मे अपना घरे के पास बड नीक मंदिर ये तऽ सोचलियै बाल बच्चा के लए कऽ शाम एकती प्रणाम पाात करबे लए एक ती एक ह एक ती बगालमे छै तऽ कहलियै क से बच्चा सब प्रणाम पाती कए लेते गाँव गाँंव आयल छै तै कम से कम एतनो होना चाही
पी बमलै
लन आओर सब
आओर सब त ठीक ठीके छै बस सब चीज महगा भए गेल छै
बच्चाभ कहिया छुट्टी हइ
हमर बच्चाके छओ तारीखकेँ बोल छओ तारीखकेँ तऽ बोलै छै लेकिन कल पुछलियै रहै पन्द्रह तारीख को
हँ अहाँकेँ लागैए ई महनाके लास्टेम छुट्टी हैत आधामे आधा महिीना मतलब पन्द्रह तारीख तक छुट्टी हैत आ फेर तीस तक पन्द्रह दिन दस दिन पन्द्रह दिन के हँ दस दिन पन्द्रह दिन के छुट्टी द छै हमरा के बच्चा सब कते हमरा ओठमा ओहिठमा इसकुल मे देलक एक महीने छुट्टी तैं दु्वारे हम तं तोरा गाँंव चलि एलहु हे ने अहाँ सबके पन्द्रहे दिनके लागैएा देत त द्वारा लेट छै हँ अहा आरके बच्चा अहा आर के बच्चा के अथी नहि नहि भेल हैत इग्जाम परिमा परीक्षा नहि भेल हैत तऽ इएह दुआारे लेट के देलक छुट्टीमे
पर्षा के बारे नहि बोले छै कुछो
ह नहि बाजल किछु
तऽ
आ नहि तऽ परीक्षा हयैत परीक्षा तऽ हेबे करत ह तब तब छुट्टी हैत अहाँ बुझियौ बरसातमे तब छुट्टी होत बारिश कि बरसात बहुत इसकुलमे भेल गर्मीके छुट्टी बहुत इसकुलमे भेल बारिश के बरसाइत के हँ वएह बारिश के छट् इ हैत यहाँ आरके मान मानसून चढ़त ने तह तब स तब सखी अहाँ आर बच्चा सबके छुट्टी हत इएह बच्चा सब हमस ले हम तऽ लए क एलहु हे ने आ बच्चा सब आम लीची मे लागल ये आ खूब खेले कूदे घूमेै फिरे यए बच्चा सब
उम्हर बहुत गर्मी छै
मौज मस्ती गर्मी ते छै बहुत जदे बहुत गर्मी कहे वाला गर्मी छै छै तऽ बहुत लेकिन गाँंव घर मे जानते छियै ने गाछ वृक्ष खेत खलिहान रहे छै तऽ चारो बगल खुला ह खुला वातावरण छै गाछ वृक्ष छै ने ओहि लए क राहत छै ओ एहि दुआरे किुछ रह आ उएह दुआारे कुछु राहत छै छुट्टी खतम हेतै तब जैल जैतै हँ तब जे इसकुल खलतै तब आखे तऽ गामव आयल छै तऽ अपना गाँवमे बच्चासभ
नहि ठीके करलियै हम ठीके सोचली है
एएह ने गाँव घर भी आनाइ बहुत जरूरी छै ने
हँ छै बहुत
गाँंव घर भी एनाइ बहुत जरूरी छै दादीे दादी घर दादी घर दादी घर बगले मे छै तऽ सोचल नहि बाल बच चा के लए क अपना शादी दादियो लंग कुछ देर रहै
नइ ठीके सोचलिए
ह उहे मन्दिरो अगल बगलमे छै तऽ पूजा पाठ हेतै अपना घरो दुआरि लोक देख लेलकै देख सुनि लेलकै गरमीके महीना छै अभी आम लीचीके टाइम छै तऽ अपनो छै गाछ वृक्ष छै त
ठीके छै सखि आओर कही जाइ छियै घुमय लऽ
घुमय लऽ नाइ कतहु तऽ नइ जाइ छियै अपनो अरके कतए जेबै अपना आरके छै ओते आमदनी जे कतहु जेबै घुमय फिरय लए अपनो सबके तऽ गाँव घर मे घूमि फिर कऽ अपना सभके तऽ छै न अपना सभके तऽ गृहणि छियै अपनो सबके अप अपना सबके तऽ गृहिणी छियै बुझियौ कतय जेबै घुमय लेय न ओते होनो चाही ने घुमे फिरय ल लोक कतहु जाय छै बहुत महगा महगा समय छै अपना आर के पास त ओहन एहन एहन सोर्स छै ने कुछो जे कतहु लोग आ बिन पैसा के तऽ लोग कतहु जाय नइ छै छैय
एक एक चीज महगा छै
बहुत एक एक चीज महगा छै कही निकलियौ तऽ यहाँ खाली छुच्छे पैसे छुच्छे पैसे कतौ निकलियौ
अहाँ कार्या कार्य सँ जुड़ै छियै
हँ जुड़ल तऽ छियै
बड नीक कार्य छै
हू हँ उएह दुआारे तऽ सोचलियै कि जुड़ि जाइ जुड़ि जाइ सखी सब कहलकै कि से मतलब जुड़लाके बाद ने किछु अपनो सबके आमदनी हयत अपना आरके आमदनीके सोर्स तऽ कुछो नहि यऽ एहिमे जुड़ि जेबै तऽ कछु न कछ कछु न कछ आमदनी आबैत रहत तऽ अहाँक अ अपनो कम सँ कम हँ पैकेट खर्चा अपनो जे हइ छै बाल बच्चा छै तऽ कुछ नऽ कुछ होना चाही न बाल बच्चा भरि दिन त अ बाल
बहुत अच्छा अच्छा काम देते है देते दइ छै एकरा मे
सखी सब जुड़े रहै जुड़ल रहै तऽ सोचलियै कि जुड़ि जाइ छिय देखियौ
नहि नहि बहुत बड़ नीक काज छियै
हँ सुनै छियै बहुत नीक काज छै देखियौ जुड़लहु हीना तऽ देखियौ अपनो आरके किछो कऽ सोर्स नइ न छै पैसा अर के अपनो आरके नइ किछो करबै किछो अ नहि अथि हेते केना हेते केना हेतै बतबू आ ई नइ जुड़बै तऽ केना हेतै बाल बच्चा छै बहुत बात पढ़ाइ लिखाइ छै कि नहि
नहि छै तऽ बड़
हँ त कुछ न कुछ मह महगा बहुत सबकुछु बड महग बहुत महग कुछो टाका पैसा के कोनो मोले नइ रहलै बहिन कोई मोल नइ रहलै टाका पैसा कतौ लए क कतनो जाइयो कुछ कही नइ आइ काइल पैसा ओहनते वेहे सचैलिये
सभचीज महग भए गेलै
कछ भए गेलै की कहे बला छै कतहु निकलियौ तऽ बिन टाका पैसा के कामे नहि चलत ओहि खातिर तऽ आदमी क होना चाही कुछ न कुछ किछ तऽ देखियऔ तेय बहिन जुड़ गेलियै एहिमे ह
ठीके करलियै हँ हमहुँ जुड़लियै
ठीकिय बहुत केलियै बहिन आओर सब तऽ बड नीक य अह खेलियै
नहि अभी नहि खेलियै हेबौ
ह बाल बच्चा सब ठीक यऽ ने
ठीक छै तब फिर फोन करबै अहाँके
ठीक ठीके ठीके छै बहिन राखू ठीक